नमस्कार सुन सु सुमन जी नमस्कार। बहुत दिन बाद भेट भेल। की हाल चाल अछि।
। नमस्कार नमस्कार हम बढ़िआँ छी अहाँ सुनाउ परिवारमे सभ ठीक अछि न।
हँ हँ भगवान कृपास स सब कुशल अछि। अहाँक परिवारमे सभ केना छथिन।
सब बढ़िआँ छथिन। आइ बहुत दिन बाद आराम से बैसल छी तऽ सोचलहुं जे कोनो महत्वपूर्ण। विषय पर अहाँसे गप केल जाय।
बिल्कुल सही बिल्कुल तऽ चलू। आइ समाजक बारे मे विस्तारस। चर्चा करी आखिर समाजेसँ हमर पहचान बनैत अछि।
बिलकुल बिलकुल अहाँ सही बिलकुल सही कहलहु। मनुष्य अकेले नहि रहि सकैत अछि। काहेेकी समाजमे रहि के एक दूसरा के सहयोग से जीवन सं। फल बनैत अछि।
ह समाजक असली ताकत। एकता प्रेम सहयोग आ विश्वास में अछि। जँ ई चारू बात रहत तऽ समाज हमेशा मजबूत रहत।
बिलकुल। मुद्दा आय कालही देखे छी जे लोग अपन अपन दुनिया में बहोत व्यस्त भय गेल। काहेकि पहिले जेकरा घर मे खुशी होइत। छल तऽ पूरा टोला खुश हो जाय आ जादूख होइ छ तऽ। सभी मिलके सहयोग करैत छ।
हूँ आब ओहो अपनापन धीरे धीरे कम होइत। जा रहल अछि। मोबाइल आ इंटरनेट दुनिया के नजदीक तक केलक। मुदा दिल के कतेको बेर दूर सेहो कऽ देलक की बजै छी हेलो हेलो शुभम जी की भैल छी